बात करहीन बात करहीन
हेलो।
हेलो।
हँ कहियौ
हँ हेलो।
हँ रितेश कहियौ
अहाँ कहियौ
अहाँ कहियौ अहाँ लिखलियै जे हम ककरा फोन करू
अहाँ केलौ हँं फोन
हँं अही के मैसेज देख क अही के केलौ
ओ आओर सब ठीक
हँ ठीक छै अपन बताउ
बनियाँ कहै छलौ आओर सब कहियौ खाना पीना भ गेलाय
हँ भेलै एखने।
कहिया स ई ऐप चलबै छी अहाँ
हम इएह परसु स
दुइयो चारि लाख रुपया पुएल कि नय
अरे ओते बहुत जा्यादा भऽ गेलय
कतेक तक गेलैया।
एखन तक के शनिवारक भेटतै न
ह
शइन क।
अईमे खूबा आदमी छियै हमरा लाग या दूसए आदमी त अपने एक रिलेशन के छियै
हँ सबटा सोनी झा अरचना ई सब सबटा होकर सोनी झा सब त कहै छै कि कहै छै ओनै छाव
के
अवन अवंतिका
केतय के
ओ तोरे चौरी गामके छै हमरा कहलकै कि हम अहाँके मौसी लागब हम ब्रह्म स्थान के छियै ओ पूजा मम्मी के अथी छै किदेन तऽ कहै छै क्लासमेट छै ओकरा साथे मे पढ़ल छै
ओ
हँ तऽ ओ कहलखिन जे हमरा आके मौसी लागब ब्रह्मा स्थानके जे ओ राजे राजन आर भावेश हुनकर भाय छै
हँ
हँ तऽ ओहाय ओ छथिन उएह तऽ चला रहल छथिन ई
ई पुड़े
हु उएह चला रहल छथिन
तऽसँ फायदा की छै
मतलब तू ऐसे एकटा मतलब फोन करबिही नऽ तऽ पैसा भेटतौ तोरा आ जे उठेतै तकरो पैसा भेटतौ
हू तमे तन भी आई पी आदम सबके नम्बर छै कि ने बुझ जाहि
अरे ओखर सबके ने छैय
तोरो गाँव के तहन तू जड़ देने हेबही अी दूसे आदमी के ऐमें
ककरो नहि हम अपन गामके कििया जोरबै
कतेक अदमी पुरलेया एखन तक ग्रुप मेमे
एखन तकले ग्रुप मे अस्सी आदमी
असि आदमी पुर गेलैय
हँ ई एपो खूब आदमी चलवै छै
ई एप एप खुब आदमी चलबै छय
हँ एप तऽ मतलब एपे से तऽ फोन करै छै एखन कतय छिहि से
घरे में
ओ नय हम एखन मैसेज देखलियै तऽ सागर मोसा जी सब सभ एहिहिमे छथिन
हँ हम सुनि के फोन करत लड़की तड़की तऽ बातो करब
नहि ते तोरा ब सबस अच्छा बात करो सोनी झा नाम छय तकरा फोन करईहेन
के छै
ओ ओह छय अवंतिक मौसिके कि देन तऽ कहै छै साइर छै ननेद छै ननेद छै नॉनेद छै हुनका फोन करियै आ बतबियए दस मिनट तक बात करियै तहन पैसा भेटतौ
हेलो
हेलो सोनी झा
सोनी जा कऽ एखन नै दस मिनट पहिले कहलीहे तहन भेटतौ
दसगो टास केलाक के बाद
हँ हमराास करबही तऽ हमरा सौ रुपैआ भेटतै तोरा अस्सी रुपैआ भेटतौ
हँ की कहै छै तऽ तू रजिस्ट्रेशन कऽ लेने छली क्रु क्रोम पर का
हँ सभकिछ कऽ लेने रहहि हमरा परसुए जेमे फोन केने रहै
आ कि छै हँ की तऽ की बिसैर रहल छलियै हमरा याद नै आइब रहल य तऽ सोनी झा के छियै हुनकर सैर तैर
हँ हुनकर ननद लगतै मतलब ओ हुनकर ननैद छै
कते टाे छै
पता नै की कहाँ छै हमरा ब एते पतला पतला आवाज मे धीरे धीरे बजैत छलै हमरा तऽ केवल दस मिनट पुराबे के छलै तऽ वह ठीक छै हम बात कऽ लेलियै
आओर के छै से तऽ तोही बतेबे दू दिनसँ छै तऽ
आओर एगो छै सोनी ठाकुर
ओ के छै
ओ रहै छै गोहाटी मे
हय
हँ सचमे कसमसँ
सोनी ठाकुर
हँ आ एगो नाम हेतौ अर्चु अर्चू के फोन करबी ने तऽ ओ तोरा सबके सभके चिन्है छौ
के छै
आरचना नाम छै मधुबनीमे रहै छै तोहर बाबा चिन्है छौ गोविन्द मामा के चिन्है छै
हय
हँ कहलकै हम फोन केने सबसँ पहिले ओकरे हम फोन केने रहियै तऽ कहलकै कि ज हमर आ तऽ हुनका हम चिन्है छियै बैजेन्द्र काका के ओ अबै छथिन गाँव मे तऽ हमरा से हर बेर हमरा घरो पर अबै छथिन भेंट करै छथिन हमरा सबसँ ओहो गोहाटीेए मे रहै छै
आयष्ना
हँ अर्चना जूही मोशी के दोस्त छै
हय
हँ सचमे तू भले फोन कऽ के पुछलिये नै तऽ हम केना चिन्तियै हमरा की बात करे के छै हम तऽ कहलिय ओ कहल कै ग्रुप मे से नम्बर निकाइल निकाइल कऽ
आइ कऽ सकैय एम आई डी फोर्म भरल यए तऽ
नै आइ नै कऽ सकैत छी काइल कऽ सकै छी एखन तोरा गूगल फॉर्म भरऽ पड़तौ एगो
भैर देलीयै आइयए एखने
ओहि वहाट्सऐप पर जे एगो फॉर्म भरने हे तो
हँ एल छै लिंक लिंक से भैर देलियै
हँ तऽ तहन काइल तोरा भेटतौ तऽ काईल तू कऽ सकैत छी
की कहलियै की नाम कहलीयै अर्चना
हँ आरचू नाम हते
तऽ ओ हमरा सब के नहि चिन्हे छैय
हँ सबके चिन्है छौ
ल लड़की छै
लड़की छै
हेय
हँ